हां खाना ख इलाही गई हेलो हँ बोल हँ आबै छी छः
हँ अभी भी एगो प्रिया नाम के लड़की फोन केने री के हमरा पांसो पांसो पाँच सए नाई तीस रूपा एलै एकउटमे यूकोपर इहा बला
फेर पान सौ तीस रूपा एलो
नई पहिले पान सौ तीस रहै ने से अकाउंटमे अयलै
आबकाउंटमेहिलो
हाँ
ठेक लेलकै कहलकै दू हजार पाँचे सौ देलकै
ह बेब्कुफ बनेलके
हँ
दू दू सौ वाला एक सौ रुपआ आर लगेबही दू दू सौ वाला तीन गो फेरमलब्ली होतो
हँ तऽ खाना उना खालही अभी अब अखनी
खान उना हम नई खेलियै बने एलिये सात चालीस के
हँ आ कथीछेक अभी साँझके अभी तोँ कलियह हन एगा आ लड़की कलकौ प्रिया आ फिरी मैसेज केलकै हन
प्रिया सिंह नाम छै माए के होतै ह
अभी हम बाहर टहले छियै ने ते से तोरा नेटवर्क बुझे लड़ल अन्दर जेबो कटि जेतौ ओकराो गेलियो अन्दर क कटिे गेलो फोन एलियो ने तऽ इनककॉले लिखााय छै ने बाहर एबो ने तऽ आ बाजे
गावघर नेटवर्क
जब्ये हम हँ बरसान त बरसा दे क बरसान अन्ते न्ये ई ह न भरसा अइतै
हुँम्
चो भ देबय
खेलल कि कु
दुन
पुछा दा दा हो दादा दादा
किया देखू करर पका माल रखो ना एखने जोरबो त काटि देबहो अभी एगो आ आर एतै नहि हँ तेसरा सुनाय दयछल ल बनैता ने बनैता सुनाय देल कआ हिनका सुनाय नै खराब भए गेलै सोनीआ छै सुनाए दे हँ नै बोलन हेलो दीदी झोरा त लाल रहे हँ मने त मछली खुदै तोरघर मछली मछली कुदैत रहलै मछली भिंडीक भुजिया रोटी खीर
मछली रोटी बनलियहे ने आ मम्मी लए किछु बनयने होब
एहि भिण्डीके भुजिया बनि रहल छै
तरियम
समछली ओतह भनसा बनबैय साफे रहै छै
हँ नहिए रहै ज तऽ ओ तोरा स बातो होल सो ओकरा सीधा कटिए गेले फैदे तु कथिला छिहिन् हयाँ हमहूँ करिय हुँ देखन त नय दैति न हां खाली जीरा देबै हद करय छाँ
ह बोलत ने हुँ
मिसो मरा तीन सएमे ऑर्डर क त हिं हिं
रहब नहि न पोइछ दहिं
न कि बोललय
की बोललै
किचन रूममे छही की गे
हन न छै तक छौड़ी
खाना हमर कखनि बनलै सात चालीसेमे कि साढ़े साते बजे ने दीदी हँ सबके खाना बनि
हू
छोटकिओ एम्हरे बनेलकै ओकर गैस खतम भए गेलै रहए
भने खतम भए गेलै
ओने भिंडीक भुजिया रोटी निशु बनबै छौ
इह बला रह झाड़ल क दी सबटा निसुएक मछली बनब धीर हम एने काम कर छ मसल्ला आर पीस देलीयै
ह यानी की नीशु मछली बनबै छहो आ तो एन्ने भिंडी भुजिया रोटीने
नहि खीर छै ने खेब तऽ लूरगर बनायै
ह्म
आ फीस मसला कहाँ छउ लै लिह
हँ ह
मिनरल वाटर